नमस्कार आऔर बताय आज हाल चाल कैसन छै
भ भ
हेलो
हँ हेलो
हँ अहाँके हाल चाल कैसन छै
केना कि हाल बस
हँ हमरो हाल चाल नीक छै आओर बतै अहाँके खाना भऽ गेलै
अहाँके आवाज फ्रेश न आबै छै
हेलो
हँ अहाँके खाना भऽ गेलै
हँ एने खाना हो गेलै अपने खाना पीना हो गेलै
हँ हमरो खाना भ गेल गेल अहाँ के खाना मे कथि कथि खाय छीय
हम नाश्ता खयलियै ने लिट्टी समो लिटटी ज सब्जी लिट्टी तरकारी जलेबी खयलियै ह अपने की की खयलियै हा
हम खैलिय य हमहूँ अभी नाश्ते कयलिय य हमहूँ लिट्टी खैलिय अहाँके बते अहाँके खाना बनायल आ जाइ छै
हँ हमरा खाना बनाबै आ जाइ छियै काफी काफी खाना बनबै छियै
अहाँके खानामे कथि कथि बना लैत छियै नीक नीकसँ
हम नीक नीकसँ बना लेै छियै क पनीर च पनीर बिरयानी बना रहल छियै मट म मुर्गा का मीट नहि हो खलै
हँ
हँ तऽ ओकरो बिरयानी बना लेबै छिय मीटो बना लेबै छै खस्सियओके मीट बना लेैत छैिय मछलियो बना लेबैत छियै सब्जी चावल दालि तरकारी उरकारी सभ बना लेबैत छियै हम अपने के के बना लेबै छियै
हँ हमहु बना लै छियै दाल चावल सब्जी रोटी बना लए छियै फेर हम बना लैत छीय यहाँसँ बता दू मुर्गाके बिरियानी खस्सीके बिरियानी मुर्गाके मीट खस्सीके मीट आओर मछली बना लैत छियै फेर अण्डा भी बना लैत छियै अंडा अंडा कढ़ी बना लै छीै अण्डा बिरयानी बना लै छी फेर पनीर शाही पनीर चिली पनीर टिका ई सब हम बना लै छी आओर बाजू ने अहाँके खानामे सबसँ नीक कोन खाना लागै छै
हमरा तऽ बड़ा नीक लगै छै मीट चावल अपनेके की खाना लगैत छै
हम हमरा तक खानामे सभसँ नीक खाना लागैत छै सादा खाना नीक लागैत छै दालि चावल सब्जी नीक बड़ा नीक लागैत छै अहाँके बाजू अहाँके ओ ई मौसम कैसन छै
यहाँ बाड़ा रौदा छियै बड़ा गरमी छियै
हू
एनाहहु तऽ काफी रौदा उगल छै काफी कड़ा रौदा उगल छै गर्मी भी काफी छै अहाँके बाजू ने अहाँके ओरी बारिश उरिश भए गेलै किना भेल छै किना
हँ एने के बारिश हो गेलै छी बारिश भेल छीिये दू दिन पहिले भेल छीिये काफी नुकसान हो गेले छी काफी पेड़ गिर गेले छै श नदीमे
अहाँके मैथिलीवलाा छियै करै छी का रिकॉर्डिंग
न हम नहि छी करै छी
हमरामे हम तऽ करै छी तऽ हम रिफ्रेश मारै छी तऽ नहि आबै छीियै हमरा पर
ओ नहि ऐसे नहि होल छियै जब कही बतले छियै ने तबे जाइ छियै
हँ तऽ अभी बतिया के रिफ्रेश मारै छी तऽ नहि आबै छै
तबी न आबै छियै
ओ आओर बाबा बाजू अहाँके ओरी आँधी उधी आ रहै का बिजली कड़कई रहै का
हँ एने आँधी उऊधी आयल छियै बिजल उली कर करै छियै
अहाँके ओ री पेड़ो भी सुने मे आयल छी काती पेर पदे गिर गेल छियै
हँ एने काफी पेड़ पौधे घिर छै
ह
बड़ा नुकसान भेलै व्यापारी सभके जन खरीद लै छियै ने
हँ
ओकरा बड़ा नुोकसान भेलै बड़ा आम की हो गेलै
के भी बागवानी मे पेड़ पौधे गिरल छै का
हँ काफी पेड़ पौधे घि गेले छियमे कन पेड़ गीर गेलै बस तीस पेर पाद गिड़ गेलमे
बतैए आओर बात आहा के बर बागवानी मे आम भी काफी नुकसान भेल छैे
काफी पेड़ काफी पेड़ नुकसान के छै डालिे कोनो के टूट गेले छी कनेके ऊपरेसँ टूटि गेलै काफी नुोकसान भेलै
हमरो बारे हमरो यहाँ तऽ बर्षा बड़ा बर्खा भेलै बिजली भी बड़ा करक आँधी तऽ इतना तेज आब आय रहल छै कि एक आदमी के तऽ करर्कटे उड़ा देल छै आ आ हमर पेड़ एगो छीये आम के तऽ ओ बड़ा मोट डाली छी में बड़ा फल लाग रह छै उ डरे गिर गेल छी का बताउ बड़ा आम नुकसान भय गेले अहा के तह बवानी आम मे कोन कोन सा आम लगाबल छी
हम तऽ आम लगबै छी जार्दााके मालदहके आ सुल अथे लगले छियै
ओ अहाँके आम मे सबसे नीक कोन आम लागल छी
हमरा आम तऽ बड़ी नीक लगै छै जादा आम
ओ अहाँके आम रस पियै छियै
हँ आमरस पीइ छै त गर्मीमे आमरस पी होइ छै आ सतू अपी जाइ छै छ ह लसित पियै छी
त
क्रिकेट पिइ छी
हमू पियै छियै आम रस पियै छियै ग्लुकोज पियै छियै ई फेर लस्सी पियै छियै इहेसभ पियै छी अहाँके बाजू अहाँके ग्लुकोज डी पियै छियै ऑरेंज वला
न है ने काफी न पियै छीिय अभी पीबै ह खरीदके लि अबै ने ठ
ओ चलियै आओर बतैयै अहाँके खानामे सभसँ जादा कोन खाना नीक लागै छै
हमरााक खानामे मीठ चाउल काफी नीक लगै छै अपने के कथि कथिी के सब्जी जा पररसै
च बा लागै छै बड़ा स्वादिष्ट
आवाज नहि अबै छी पै अपनेके आवाज नहि अबै छी एहिमे
हेलो
से आवाज अबै छी
अब आबै छियै
हँब छै
अहाँ के हम कहलिय ह कि हमरा पसन्द छी पनीर आलू चना के सब्जी बड़ा नीक लागे छै बाज ने अह सब्जी मेन सब्जी नीक लागे छै छै
एहिमे आलू परवरके सबजी काफी नीक लगै छै
ओ आ अरुआ लीची खााय छै खााय ले छियै कि नहि
की कहै छै
अहाँके लीची खायले छीिय किना लीची के सीजन चलत छै
हँ लीची खलियै या
कैसन लागल रहै छै
हँ नीक लगाए छी
ओ आओर बाजू अहाँके पढ़ाई लिखाई कैसन चलत छै नीक से चल
ह हँ नीकसँ चलै छी
हँ हँ एो लीची खायले छीियै बड़ा नीक लागै छै स्वादिष्ट लागै छी रस ओहिमे अहाँके लीची रस पी ले छियै
हँ लीची रस पियै छीियै मिलै छै दस रुपैआ बारह रुपैआ
अहाँके लीची अहाँके लीची रस कैसे कन लागल छै
ने लीची रस मीठा मीठा लगै छै बिहार मे ऐसे सबसे जादा मुजफ्फरपुर मे होे छै
हँ आ सबसे स्वादिष्ट स्वादिष्ट नीक नीक लीची भी मुजफ्फरपुर मे मिलै छै ने
हँ बड़ी नीक लगैत छै ओन्नेके मिठी काफी मीठा मीठा लगै छै
हँ का भी मीठा लागै छै आओर बाजू अहाँके और ई तऽ बारह रौदा उगल होतेै
हँ काफी रौदार हो गेल लै
हँ तऽ रौदा मे बाहर न निकलबै अहाँके आ आहा के निकलबे त छतरी ले के निकलब बइ अहाँके माता पिता के भी भाय भाय बहिन के भी रौदा मे ना निकले देबै समझलिय अहाँके
ह हँ समझलियै
चलिय अहाँ के शिकंजी अहाँ के शिकंजी पियै छै छियइ कच्चामके
पानी पियै छियै
हँ तऽ शिकंजी पीबै सिकंजी काफी अच्छा बढ़िआँ धूप से रौदा से बचाबै छै काफी
जाइ छै
हँ
चली ठीक है कॉल कॉल अबैत छियैब
अह से बात कऽ के बड़ा नीक लागल
ह ठ ह